नमस्कार भैया और बतैये न अहााँ के हाल चाल कैसन छै
सब नीक छै अहाँके बतैयै ने
हँ हमरो हाल चाल सब नीक छै आओर बताये अहाँके खाना पीना भऽ गेलै
हँ भए गेलै
अहाँके कथी कथि खाना भेलै हए
चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी अँचार सलाद इहसभ खलियै हे
कहियइ आ हम खयली य चावल दाल सब्जी सब्जी मे आलू सोयाबीन के सब्जी फेर सलाद खलियै हे सलाद मे रहले ह खीरा गाजर चुकन्दर हरि मिर्च निमू हँ काला नमक चाट मसाला फेर चटनी खैली चटनी मे रहलैया कच्चा आम हरी मिर्च पुदेने के चटनी बड़ा नीक खाना बनैत छै आजके दिल खुश हो गेलैयए खा के अहाँके बतैये ने अहाँके कथिी कथिी फैलियै या
हम खेलली हे ने बतेली ने हरुआके
अच्छा हँ अहाँ के माता पिता खा लेलथि
हँ सब खा लेथि तऽ
ह्म
आओर बतैए ने अहाँ चाय लगई छी मात जी आपके
अचार हँ ने हम न लगाबै छी हमर दादी लगाबै छी
चलै छी कह किस चीजके अह चल लगबै छी
बूढ़ो बाबा कोनहु रौआ से बता दू कि अ आम के अचार लगाबै छी दादी
चलै छी
आओर बताउ ने कोना ह अपन हाल चाल अपन पढ़ाई लिखाई कैसन चलै छियै
ठीक छलै छै बिपिन भाइ
मशीवालै ए न समझमे आब अहाँके न समझ मे आब त सकलू
विपन भइ
हो सकलू अहाँके बोलियै ने सकलू एं ऐ सकला सकला टकला ओ सगलू बोल आइ ने
बोल नु बिपन भाइ अ बिपिन
कौन से कक्षा में पढ़ै छी यहाँ के सकलू
बारी कक्षामे पढ़ै छी विपी
आओर बताइ सकलू सकल बिगाड़ देम आज अहके आउ ने भेट करे सकल बिगाड़मज
ह ठा बिपिन
ठीक बात सकलु एहि सकला कम क